तर बताउ कैसन छी नमस्कार
सब ठीक बाज छै हमर त तबियतऽ हम नीक बाज छै बताय छै घर परिवार लो सब लोग बढ़ििया छै सब त ठीक छै बापूजी मायजी भाय बहिनक के सब तबियत नीक छै
हँ सभ नीक छै सभलोग बढ़िआँ छै ककरो तबियत न खराब छै अहाँके तबियत सभ नीक छै
हमरो ब सब तऽ ठीक
आओर पताे छै खाना पीना अच्छा से नीक खााय छै
हँ खाना पीना सब नीक होइ छै अहाँके सब परिवार के लोक सब नीक छै
हँ हमर घर परिवार के लोग सब नीक छै मााय बाबूजी भाय बहन सब नीक छै सबक तबठी छै आओर बताय रहु खेाना मे का खााय छै
हम तऽ खानामे खूब चीज खाइ छी जैसेकि हो गेल र भात हो गेल दालि हो गेल सबजी अचार इसभ खूब खय लै छी
हँ हमे तऽ खानाभ खााय छी खााय छ रोटी खााय छी थोड़ा चावल खााय छ दालि खााय छी सलाद खााय छी सब्जी खााय छी आ खयल के बाद बहुत पेट भर जाइ छै जा ठ्डा पी छै त बचारा ठण्डा पी छै आओर ब त छै ओ पाढाइ लिखाय ल कैसा लागे छै छी
हमरा हँ हम पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै अहाँ कोन ठं्डा पी छियै ओहिस
ठणडा पिये छै लस्सी पिये छै ई सब तऽ लस्सी तो ठीक छै के दूध से दही बनेै छै आ दही के लस्सी बनाय छै तऽ ओस खाय पिये से कोनो दिक्कत न रहे छै ओकर पर डे भीी पी बन छै सेहत बनाय छै ल से पिये छै गर्मी मे दिन मे पियए छै ने तऽ पेट के काफी राहत बनाय छै पस पेट पचााय दै छै तरबर रस पियल छै क ठाण्डा कोल्ड्रिंक सब पियै छै
हम तऽ लस्सी खूब पियै छै हमरा लसीपिया मे खूब नीक लागैत छैक अहाँके नीक लागैत छैक लस्सी
हँ हमरो सब नीक लागैत छैक काफी नीक लगैत छैक काफी भूखो मीट जाइ छैक पेट केँ ठंडो रखैत छैक आ काफी स्वाद मे भी अच्छा लागैत छैक ओर बताे पढ़ाई ऑनलाइन करे ऑफलाइन करै छै
नहि पढ़ाइ अभी करबे न करैत छी कनि दिन बाद त करैत छी पढ़ाइ अभी तऽ हमर पूरा पढ़ाइ खतम हो गेल छैक
ओ आओर बताै आगे चल केँ कहाँ से पढ़ाइ करैत छिही यहिसे पढ़ाइ करैत छै कि बाहर जाके पढ़ाइ करैत छै
सोचै छै बाहर जायकेँ लेकिन बाहर जाय रह तऽ पैसो चाहि होकै छै बाहर तऽ सस्ता नहि छै तऽ देखहो का होइ छै अपनो अब बाहरोमे मतलब इहोपर इंडियोमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ शहर छैक जैसे बेंगलोर छैक चेन्नइ छै मद्रास छै तऽ ईसभ जगह अहाँ जायब ने पुणे छै तऽ यहाँ मतलब कि जइसे पूरा दुनिआँमे पढ़ाइ होकै छै तऽ वैसे इहो शहरपे खूब बढ़िआँ बढ़िआँ पढ़ाइ होकै छै
हँ बात तर सब नीक बात कहैत छै तऽ हमे तऽ उे करै छिय बाहर मतलब बाहर न कहै छै हम दोसर जगह कहैत छियै दोसर राज्य मे कहैत छियैक हम देश छथोुर कहै छी हम राज कहैत छियैक य यही कहै छै पटना दिल्ली बॉम्बे बंगलोर चेन्नई हैदराबाद यही सब कहै छै और बताय छी त तऽ दसवा मे बढ़िया नम्बर लाय छै हमरो ते बढ़िया नंबर आय छै और बता बारवा केँ तैयारी करैत छियैक
नहि अभी तऽ नहि करैत छी सुनै छीय कि अहाँ अपने इसकुलमे परीक्षा आबेबला छैक
ह सुने तऽ मान छियै कन्फर्म तऽ नहि मानय छियैक हम मैसेज अभी न गिरे छैक जब होइ छै ने ए्जाम तऽ मोबाइल मे मैसेज गिर जाय छैक तब तऽ मैसेज केँ न गिरे आऔ दोस भी पता न छ पढ़वला छी बतले छी त हम पता करे पता लागल छै तऽ हम काल जरूर पता लगे छी आर केँ बताे छै इससकूल मे क होई छै क न होई छै कय एग्जाम पढ़े छै कय एग्जाम न पढै छै यहाँ इग्जाम होइ भी छै कि नहि होइ छै तऽ हम जरूर खबर करै छि हम तो हर बात बताै छ तयो बात काल पता करके जरूर खबर करे छै
हँ यहाँ पे जे लड़का सभ अपन इसकुलमे पढ़ैत छैक तऽ उहसभ कहैत छैक कि ओखने इसकुलमे परीक्षा छै तऽ हम बोललियै ओ वइसन छै तऽ हमरो इसकुलमे तऽ नहि कोनो खबर मिलैत छैक
हँ बात तऽ सर ओह सही कहै छै होइ छै कहई लेकिन अभी तऽ देखैत पाय छै सब स्सकुल बन्द रहय छैक घरमे भी छुट्टी हो गईल छैक सब इसकुल केंँ हमरो कोचिंग केँ तो छुट्टी हो गईल छैक हममे कोचिंग कहाँ जाइ छै हमर तो एग्जाम बार बार के दै छै तैयारी करे केँ टेंशन होइत छैक कैसे एग्जाम देबे छैक नम्बर आय छै कि न कैसे फर्स्ट आय छै न पढ़ाई करैत छैक मोनो न लगे छै पढ़ाई मे बहुत दिक्कत होइ छै गणित मे तऽ बहुत दिक्कत होइत छैक कोनो केश्चन समझे नहि आबैत छैक फॉर्मूला बहुत बर बर रहैत छैक विज्ञानो मे काफी दिक्कत रहै छै लैंग्वेज बहुत बर बर रहै छै क्वन क्वन फिगर रहै छै फिगर बनाय नहि आबै छै रहुआ विज्ञान केँ फिगर बनाबे आबैत छै कि नहि
नहि हमरा तऽ देखिएकेऽ दूर भए जाै छै
आ तऽ काँ करे छै तऽ पढ़ाई पर ध्यान तऽ देबे केँ इच्छा छै टाइमे न मिले छै सोचत बानी छै अगला महिना से कोचिंग करे छै कोचिंग करे छी हर विषय केँ अलग अलग कोचिंग करे छै अलग अलग मास्टर रोकै छै आ बढ़िआ से तीन चार महिना हँ तऽ एक हजार तब तब नहि बटैत छै साल भर केँ महग लगै छै कोचिंग फीस अब तऽ छओ महीना टाइम बचै छै त ज पैसे न लगे छै य पाँच गो कोचिंग के चार पाच यार से लाग जाइ छै छओ महीना के तो हम सोचे छ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कोचिंग करे छी आ बढ़िया से छह महीना तैयारी करे छी चाहे छियै मात्र तीन सो नम्बर य तीन सो पाँच नंबर आ जाइ छै फर्स्ट डिविजन आ जाइ छै कितना केँ नम्बर केँ कोशिश करे छै
हमरो जादा न बस तीन सो पचहत्तर प्लस आ जाइ छै ने ह तीन सो पचहत्तर च साढ़े तीन सो साठ प्लस तऽ हमर खूब नीक नंबर आ जाय छै उतना तऽ
तरौवाहँ तरोवा तऽ बाद छै नीक कहै छै त ए नमर तऽ दिक्कत आयमे छै पर विश्वास पर रउआ विश्वास पर न ऐत रउआ नम्बर ला जाइ छैक
अब देखू ने अब हमरा पता रहतै तब का होइ छै अभी तऽ अभी तऽ जैसे चलै छैियै ओैसे नहि लागै छै पर देखू की होइ छै
नहि अब उतना भी दिक्कत न होइ छै बढ़िआ सब से के ध्यान दै छै ने तऽ तीन से चार महीना बढ़िआ से पढ़ाइ करै छै ने तऽ आराम से हमीक के तीन सौ पार नम्बर आ जाइ छै ओ नान होइ छै तऽ ह कहै छै
हमरा तऽ की होइ छै कि हम तऽ पढ पढ़त रहै छी आ जब हमरा मतलब क जो जो बन बढ़िया सब्जेक्ट पर ध्यान दे देबे छी जैसे गणित हो गेल विज्ञान हो गेल तऽ ओ सब तऽ निकल जाइ छै लेकिन परीक्षा देबे जाइत छी नु त छोट छोट सब्जेक्ट कहै छै हिन्दी हो गेल तऽ ओ बड़ा दिक्कत दे देबै छै उह हमर नम्बर कम आ जाइ छै जैसे हमर अहाँके मैट्रिकमे गणितमे कितना नम्बर रहै छै
हम तऽ मैट्री मे गनि मे काफी कम नम्बर रहै छै यही सत्तर नम्बर रहै छै क
ह हमर अस्सी नम्बर रहै छै गणित मे समझली आ हिन्दी मे अहाँके कना रहै छै
ह हिन्दी मे तऽ हमर साठ के पैंसठ नं्बर रहैय छै
हँ हमरो हिंदीमे उतना ही नम्बर रहैत छै हिंन्दीएमे आकेऽ कम आ गेल छै
ह बरबा हंर ओ बात सब नीक कहै छै हमर तऽ लागे छै क हिन्दीे मे अच्छा नमबरय छै हिन्दी से हिन्दी काफी समझ आय छै लेकिन हिन्दी मे घबरा छै न सोचे छै हिन्दी मे जादाइ छै हिन्दी मे कबइ जाइ छै
ओहि ले हमहुनी सोचै छी
तऽ रउआ कइसन लागे छै हिन्दी मे नम्बर जदा ह रहै छै रगो भी कम गै छै
हँ हमरो पैसठ त हम तऽ नब्बे गो चाह अस्सी गो लेके चलत रहै छै एक हिन्दीहमरा पूरा खूब प नल र छै
त बात तर सही नीक कहै छ हमी तऽ हमर सोचल छी सब जितना कठनाइ छै ने सब उतर दै छरा लागै जे सब उतर सही रहै छै म क ब छै कि सोचो रहै छै हमसिन बनाइ छै तऽ साट पैंसठ प निपट जाइ छै ओी टथो मे देख छै हिन्दी नं्बर जादे उठई छै मैथ नं्बर जादे उठई छै ई सब त विज्ञान मे थोड़ा मिल जाइ छै नमबर मिल जाय छै बना छै बना छै दसट बाद मिल जाइ छै लेकिन मै गणित मे तऽ बोलै छी का कहअ तनि छै
मतलब क जितना नम्बर आबे छै सब्जेक्टिव के खूब नं्बर आबे छै सबेकट खूब बढ़िया
हँ रउआ तऽ सब बात नीक कहै छै कियकि सब के खुद अपने भाषा मे देै छै ने त काफी समझ आबै छै अब जे घुमा के पूछै छै तऽ मिलै छै ऐसा न तो ओबजक्टिवे गलती बहुत हो जाइ छै हम त त टेन्थ मे जैयादे गलती होइ छै तऽ ठीक बाय छै फिर काल बात करै छी नमस्ते छी
अच्छा नमर अहाँके सुते जाइ छीय की
न सुती नहि द छै आधा घण्टा जाबा छै घण्टा
ठीक ठीक हम नमस्ते आहाँ अपन ख्याल राखूै